हेलो
नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार अहाँ कहलहुँ मित्र आइ काल्हि आम आदमीक जीवन एतेक कठिन कयल भए गेल अछि जतय सबदिन मेहनत करय पड़ैत अछि मुदा तैयो परिवारक सभटा आवश्यक पूरा करबाक बहुत कठिन भऽ जाइत अछि मित्र
ई बात बिलकुल सी कहलु कारण महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ैत जा रहल अछि आ आदमी ओहि हिसाब से नहि बढ़ि रहल अछि जाहि में कारण हर घरक लोक चिन्ता आ तनाव मे जीवन बीताब पढ़ैैत अछि
हुँ बिलकुल भोरहि साँ ओर साँझ धरि मेहनत कयल वला मजदूर होय कि किसान सब दिन रात अपन परिवारक सुख शान्ति लेल संग्रह करैत छथि मुदा हुनका मेहनतक पूरा सम्मान नहि भेटैत अछि
बहुतो परिवार में बच्चा अ पढ़ाई बुजुर्ग इलाज आ घरक खर्च बिजली पानी कपड़ा आ भोजनक व्यवस्था करब एहन चुनौती बनि गेल अछि जे आम आदमी हर दिन सोच में डूबल रहैत अछि
बिलकुल कतेको लोक अपन सपना छोड़ि क केवल परिवारक जिम्मेदारी पूरा करबाक लेल छोट छोट नौकरी करैत छति आ अपन इच्छासभके मनमे दबा लैत अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल बिलकुल आम आदमी जीवन त्याग धैर्य आ मेहनतक उदाहरण होइत अछि कारण ओ अपन दुःख दुःख के छिपा कर परिवारक चेहरा पर मुशकी देखबा प्रयास करैत रहैत छथि
बिलकुल गाम होय कि शहर हर जगह आम आदमी अपन इममे ईमानदारीसँ काज करैत अछि मुदा बहुत बेर हुनका मेहनतक रुचि फल नहि भेटैत अछि
किसान अपन खेत में दिन राति मेहनत करैत छथि मुदा मौसम खराब भेला पर हुनकर सबक मेहनत एक क्षण में नष्ट जाइत अछि जहि से हुनका तऽ बहुत दुःख होइत छी
बिल्कुल बिलकुल मजदूर लोग गर्मी वर्षा आ जार सब मौसम में काज करैत छथि मुदा तयतो हुनकर जीवन में आर्थिक कठिनाई समाप्त नहि होइत अछि
बहुतो बार आम आदमी अपन परिवारक खुशी लेल अपन आराम शौक आ व्यक्तिगत सपना सबके त्याग दैत अछि मुदा शिकायत बहुत कम करैत छथिन
बिलकुल बिलकुल बच्चा सब भविष्य उज्जवल बनबैके लेल माता पिता अपन हर सम्भव प्रयास करैत छथि आ अपन आवश्यकतासँ पहिले बच्चा आवश्यकता पूरा करैत छथि
समाज में आम आदमी के योगदान बहुत पैघ अछि कारण देशक विकास मे हुनकर मेहनत ई ईमानदारीक के महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि
बिल्कुल जब सरकार और समाज आम आदमी के समस्या पर ध्यान दे तो उनक जीवन निश्चित रूप से बेसी सुखद ओर सुरक्षित भऽ सकैत अछि
शिक्षा स्वस्थ रोजगार आ उचित मजदूरी भेटलासँ आम आदमीके जीवन में बहुत पैघ सकारात्मक परिवर्तन आबि सकैत अछि
बिल्कुल हमरा बुझाईत अछि जे मेहनतक आ धैर्य कखनो व्यर्थ नहि जाइत अछि एक दिन अवश्यसँ सफलता भेटैत अछि
सही कहलू कठिन समय में धैर्य राखब आ आशा नहि छोड़ब जीवनके सबसँ पैघ शक्ति होयत
बिलकुल आम आदमी अपन छोट छोट खुशी में सन्तोष खोजि लैत अछि से सही कारण कठिन परिस्थिति हेतु ओ जीवन में आगाँ बढ़ैत रहैत अछि
पर परिवारक प्रेम अपनापन आ आपसी सहयोग आम आदमी के जीवन में मजबूती देबाक सभसँ पैघ आधार बनैत अछि
बिलकुल समाजक प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य अछि जे मेहनतक सामना करय आ गरीब अथवा जरूरतमन्द लोकके सहायता करय
हँ सब लोग ईमानदारी सहयोग आ मानवता से जीवन जीवय लागल समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आबि सकैत अछि
बिलकुल आज आम आदमीके सघर्ष हमरा सभके प्रेरणा दैत अछि जे जीवनमे कठिन परिस्थिति से डरबाक बजाय सासपूर्ण सामना करबाक चाही
वास्तवमें सफलता केवल पहिने से नहि नेपाल जाइत अछि बल्कि ईमानदारी मेहनत आ परिवारक खुशी से जीवन सफल मानल जाइत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे मेहनत तक कयलवला लोकके एक दिन अवयसँ सामना आ सफलता भेटैत अछि चाहे समय कतेको कठिन किएक नहि होय
आम आदमीे के जीवन संघर्ष पूर्ण जरूरी अछि मुदा ओहि संघर्ष में आशा प्रेम जिम्मेदारी आ आत्मविश्वासक शक्ति स देखन जीवित रहैत अछि
बिल्कुल चलू हमसभ सङकल्प किए जे अपन जीवन में मेहनतक इानदारी मानवता आ अ सहयोग अपनायब आ समाजक प्रत्येक आम आदमी सम्मान करैत एक बेर बेहतर भविष्य बनाबैके प्रयास करब
बिल्कुल जेखन हम चारुकात देखित छी तन बुझाइत छी जे आम आदमीे जीवन संघर्ष मेहनत आर जिम्मेदारी सब भराल छै मुदा त तो ओ हिम्मत नहि हारैत अछि
बिल्कुल अहाँ ठीक कहैत छी कारण एकटा साधारण आदमी भर ही उठी अपन परिवारक भरण पोषण लेल दिन भरि कठिन परिश्रममे करैत अछि आ साँझ में थाकल घर घुरैत अछी
महंगाई एतेक बढ़ गेल अछि जे घरक आवश्यक सम्मान किनब सेहो बहुत कठिन गेल अछि मुदा परिवार चलायब लेल खर्च करब करबे पड़ैत अछि
बिल्कुल बिलकुल गरीब होय आ मध्यम वर्गक लोक सभदिन ए आशा में मेहनत त करैत छथिन जे कहली हुनकर जीवन आईसँ नीक होयत
किसान अपन खेत में गाम वरसा आ जाड़क पड़बा ई नहि के मेहनत करत छथि ताहि के ताकि सब लग के भोजन भेटत सकै
बिलकुल बिलकुल मजदूर सभटा कठिन काज करैत छथि मुदा बहुत बेर हुनका मेहनतक र रुचि आ उचित मजदूरी नहि भेटैत अछि
माता पिता अपन बच्चा भविष्य उज्ज्वल बनाबय लेल अपन इच्छास सब त्याग द छथि आ हुनकर पढ़ाइ लिखाइ कोनो कमी नहि होइमे दैत छथि
बिलकुल बहुतो लोग अपन सपना पूरा नहीं कऽ पाब छती कारण परिवारिक जिम्मेदारी सभसँ पैघ प्राथमिकता बनि जाइत अछि
आम आदमी हर दिन ई आशा राखैत अछि जे मेहनतक फल एक दिन अवश्य भेटै टत आ जीवन मे सुख समय सेहो आयत
बिलकुल जा समाजक सरकार गरीब लोकके समस्यापर ध्यान दत तऽ बहुत परिवारक जीवन बदलि सकैत अछि
शिक्षा आ रोजगार अवसर बढ़लास से आम आदमी के जीवन जीवन में बेसी सफलता पूर्वक जीवी सकैत
बिल्कुल स्वास्थ सुविधा सुभा होयबाक सेहो बहुत जरूरी अछि कारण बिमारी अभी गेला पर गरीब परिवार आर्थिक संकट मे पड़ि जाइत अछि
ईमानदारी से कमायल धन कम होय तैयो ओहि धन में संन्तुष्ट आ आत्म समम्मान रहैत अछि
बिल्कुल मित्र मुदा आम आदमीक मेहनतपर देशक विकास निर्भर करैत अछि कारण प्रत्येक क्षेत्रमें हुनकर योगदान महत्वपूर्ण अछि मित्र
कठिन परिस्थिति होइत आम आदमी अपन परिवारक चेहरा पर मुक मुस्कान बनब राखब प्रयास करैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल बच्चासब शिक्षा बुजुर्ग सेवा आ परिवारक सुरक्षा लेल ओ आपन आराम आरामक सेहो बदलैत देत अछि
जीवन में समस्या अवश्य आबैत अछि मुदा धैर्य आ परिश्रम से हर कठिनाइ पर विजय पओल जा सकेै अछि
बिल्कुल बिल्कुल बि समाज में एक दूसराके सहयोग आ सम्मान बढ़त तो आम आदमी जीवनक बेसी सुखेद बनी सकत
हमसभके गरीब किसान आ मजदूर सबक मेहनत सम्मान करबाक चाही कारण ओसभ समाज आधार अछि
बिल्कुल मुदा धान सब बेसी महत्वपूर्ण मानवता प्रेम आ अपनापन होइत अछि जहिसँ समाज मजबूत बनैत अछि
हँ प्रत्येक व्यक्ति अपन कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करत देशक विकसित स्वतः तेज गति होएत से होयत
बिल्कुल कठिन समयमे निराश नहि भऽ कय आशा आ विश्वास बनाय राखब बहुत आवश्यक अछि
आम आदमी के जीवन संघर्ष पूर्ण जरुररी अछि मुदा ओहिमे संघर्ष में साहस धैर्य आ परिवारक प्रेमशक्ति छिपल रहैत अछि
बिल्कुल हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे मेहनतक कयलवला प्रत्येक व्यक्ति जीवनमे एक दिन सफलता अवश्य बनबैत अछि
चलो हमसभ संकल्प लिय जे मेहनत ईमानदारी सहयोग आ समाजट पर चलि समाज आ देशक बेहतर बनाबक प्रयास करब
बिल्कुल बिल्कुल हमरा बुझाइत अछि जे मेहनतक धैर कखनो व्यर्थ नहि जाइत अछि एक दिन आवश्य सफलता भेटैत अछि
हम बिल्कुल बिल्कुल
बहुतो लोग अपन सपना पूरा नहि पबैत छथि कारण पारिवारिक जिम्मेदारी सभक पैघ प्राथमिकता बनी जाइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल बहुतो बेर आम आदमी अपन परिवारक खुशी लेल अपन आराम शोक आ व्यक्तिगत सपना सबके त्याग दैत अछि मुदा शि शिकायत बहुत कम करैत छथि
बिलकुल किसान अपन खेतमे गाम वर्षा आ जाड़क पडबा न मेहनत करैत छथि ताकि सभ लोक भोजन भेटत सकै
बिलकुल ब शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार उचित मजदूरी भेटला तो आम आदमीके जीवन मे बहुत पैघ सकारात्मक परिवर्तन आबि सकैत अछि मित्र हमरा बुझाइत अछि जे मेहनत आ धैर्य कखनो बेर्थ नहि जाइत अछि एक दिन अबैत्यसँ सफलता भेटैत अछि मित्र
बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जे मेहनत करै बला लोकके एक दिन अवश्य सम्मान आ सफलता भेटत अछि चाहे समय कतेको कठिन किकि न हो
हम बिल्कुल बिल्कुल परिवारक प्रेम अपनापन आ आपसी सहयोग आम आदमीके जीवनक मजदूरी देखबाक सभसँ पैघ आधार बनैत अछि मित्र
बिलकुल वास्तवमे सफलता केवल पढ़ने से नहि नापल जाइत अछि बल्कि ईमानदारी मेहनत आ परिवारक खुशी से जीवन सफल मानल जाइत अछि
सही कहलु ठीक समय आ धैर्य राखब आ आशा नी छोड़बक जीवन सबसँ प